हलो। जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
ठीकु आयो।
बढ़िया बढ़िया ॿियो ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो।
बढ़िया। बसि लॻे पियो फ़ोनु लॻायां, ॾाढनि ॾींहंनि सां तव्हां सां ॻाल्हाइणु न थियो आ।
अच्छा।
अच्छा।
उहोई मूंखे बि लॻे पियो ॻाल्हायां, फ़ोनु लॻायां, तॾहिं लॻो पहिरियों रोटी करे वठां जल्दी टाईम तो थे पियो।
अच्छा, हा त न कई अथव अञा रोटी?
न हू त थी वेंदी, दाल चांवर ठाहिणा आहिनि, छाहे वॾो वारो हूंदो आ त डेली दाल चांवर ठहवंदा आहिनि। हाणे उहो कान्हे त अॼु चइनि ॾींहंनि खां पो दालि चांवर थी ठाहियां।
अच्छा ईअं, त मंझंदि जो ठाहींदा आहियो तव्हां दाल चांवर?
हा छोकी राति जो रोटी कोई खाए नथो न त वरी ठाहे त केरु खाए?
अच्छा ईअं, असांजा त ब दल आहिनि राति जो दाल चांवर कहिड़ी बि हुनमें करणा ई आहिनि।
हा
असांजो वरी हे न खाईंदा आहिनि, मतलबु दाल चांवर खपनि ई खपनि।
न असांजो वॾो वारो हली वेंदो आहे न, पो असांजो सभु टाईम टेबलु इधर-उधर थी वेंदो आहे।
अच्छा।
उहो हूंदो आ त पो सभु सिस्टमैटिक हूंदो आ। हा, उनजे उहो हूंदो आहे त मतिलबु हिकु घरि में रौनक बि हूंदी आहे। मतिलबु सभु कुझु उन सां सभु कुछु आहे ॾाढो अंतर आ हुन सां
कंहिं-कंहिं ॿारु में हूंदो आहे न हीअं रौनक।
हे ॿई सॼो ॾींहुं हो पंहिंजो टीवीअ में वेठो हूंदो, हीअं पंहिंजे लैपटॉप में, कोई मतिलबु ई न। हो सॼौ ॾिहं मम्मी-मम्मी हाय-हाय पई पवंदसि, मम्मी क्या बना रही हो, मम्मी कुछ काट के हो कुछ ठंडा काट के दो। न पर हुनजो, न-न पर उहो शुरूअ खां ई इअंई आ। अञा मतिलबु दरि ते अंदर ई न ईंदो की दरि खां ई आवाज़ लंॻाइदो मम्मी।
हा।
क्या बना रही हो?
हा ईअं थींदो आहे नं।
पराठा न ठाहिया अथव, भला पीली हू मुंॻनि जी दाल ठाहे, हुनसां पुड़ी ठाहे फुलिको न ठाहें।
तव्हांजा ॿारु वॾा थीहं विया आहिनि त तव्हांखे लॻे थो मम्मी-मम्मी ॿुधऊं। आऊं मुंहिंजा ॿारु मतिलबु नंढा आहिनि, एॾा बि नंढा नाहिनि पर सॼो ॾींहु मम्मी-मम्मी-मम्मी हिकु-हिकु सेकेंड में कंदा आहिनि त पोइ मतिलबु हिअं मम्मी, आगे भी बोलो, कुछु चवंदव की न चवंदव?
अञा हो उथंदो ॾह बजे, हुनजो वरी ऑफिस टाईम थी वेंदसि जल्दी त नाश्तो कंदो, वरी नाश्तो कंदो पो चांहि वठंदो, वरी अञा अधु घंटो कलाकु थींदो वरी चवंदो तरबूजो या खरबूजो कटे ॾे थधो-थधो बढ़िया।
हा।
थोरी देरि विहंदो पो गर्मी लॻंदसि, वरी कुझु थधो ठाहे शरबतु ठाहे, हा वरी हिन खां पो रोट टी खाईंदो, वरी चवंदो ॾुधु न ठाहियो अथई छा? ईअं सॼो ॾींहुं हुनजो हलंदो रहंदो तसि, मतिलबु उहो अगरि हूंदो त पोइ मां हिकु मिंट मिंट बि कंहिंसां न फो़नु में ॻाल्हाए सघुंदमि, न कोई पंहिंजो कुझु बि कमु करे सघंदुमि। न पाठ करे सघुंदमि, हा न पाठ कंदम न प्रेस ते वेही सघंदम, पो शाम जो वेंदो हुयो जिम वेंदो हुयो। हेएॾे स्विमिंग क्लास वेंदो हुयो शाम जो साढे चईं बजे खां।
अच्छा।
पो मूंखे लॻंदो हुओ जल्दी सां मां प्रेस करे उथां, न त पो हो जो ईंदो, त मुंजा कपड़ा प्रेस करण वधाए छ ॾंदो बिल्कुल, ॾाढो ॾाढो जादा।
मां ही हिते गैस वग़ैरह उॻंदी आयां, त पो पो चवंदो मम्मी पाने ई खप पे या ब्यो कुझ खपे, त पाण खण। या केमल चवंदो कुछ ठाए में हाणे न ठाए डिनदीमैं पहिरियो मां पहिरं हे करे वठ पो डिनदम मुंजो रूली वेदों कम ही।
हम्म, मूंखे लॻंदो आ, मूंखे वरी न बिल्कुल जीअं ॿारन चयो नाश्तो खपे त पहरियों मूंखे लॻंदो सभ जा कम मां छॾे पहरियों मां हिनखे नाश्त छो त हिनन मां मां फ़ुरसत थ्यां पो मां ब्यो कम ॾिसंदम।
मुंजो वरी अध में कम हूंदो आ त लॻंदो आ इहो करे वठां वरी लॻंदो आ न की की इहो बि रहंदो आख़िर घर में लॻंदन कम रेयल प्यो आ हा
शाम जो सतसंग, सतसंग वेंदा आयूं जीअं शाम जो।
अच्छा डेली वेंदा आयो?
हाणे थोड़ो घट आहे, जीअं चालीहो वग़ैरह हलंदो आ न पो रोज़ वञणो पवंदो आ। पो जीअं ई घर ईंदम, त कपड़ा मटण जो बि मूंखे टाइम न मिलंदो।
त उहो सुबुह जो वेंदा आयो न, शाम जो।
न शाम जो बि थींदो आ न, हा हा। शाम जो बि थींदो आहे नी कुझ न कुछ लॻो ई पयो हूंदो आहे न हाणे
हा उहो त आहे न मां हिन करे जुड़ंदी ई कान आयां छाकाण त वरी जूड़ त वञणो पए ई तो मूंं ॾयणो ई आ।
न ताहांजा ॿार नंढा आहिन न असांजा हाणे जड़याूं असांजा ॿार थी व्या हाणे टेवीह सालन जो वॾो वारो थी व्यो
हा।
इहा बि एकवीह सालन जी थी वई जॾहिं नंढा हूंदा ॿार पो असां बि कुझ बि न बस सॼो ॾींह रोटी खा ठाए, खा, सुम बस एत्री दुुनिया हूंदी ही।
हा कम कार
हा त स्कूल ता वञन न ॿार त टाइम नथो मिले वडि स स्कूल खां फ्री था थ्यन त पो कॉलेज वग़ैरह वञन त पो असां थोड़ो ख़ाली था थ्यूं।
हा मुंजो वरी अॻो पो शाम जे रोटन बि आ ॿारन खे पढ़ाइण जो बि। पाण हाणे स्कूल चालू थ्यो तन त ॿिन ॾींहंन खां पढ़ियो बि कान तऊ अॼ हे हेई प्या चवन की वापस रोटन ठाहिन ॿारन जो, न त वरी सॼो साल लोड़ींदो पर रिसल्ट थोड़ो बि उनीस बीस ती अचन ईंदी सुठी तन पर थोड़ी घट टंदी तन त वरी लॻंदो तन, हिनन खे बि लॻंदो आ न एतिरो न अचण खपे वधीक अ
पर न पर एॾो प्रेशर ॿारन खे त न ॾिजणघुर
न प्रैशर न विझंदा आयूं हो त बिंदास बिल्कुल कोई उहो न तन प्रैशर, पर कीअं हिक लॻंदो आ न की सर्कल में रहूं त जीअं हिनन जा बि दोस्त यार अथन हुनन जा ॿार बि सुठो परसेंटेज खणी ईंदा आहिन पर इहो बि शुकुर आ की घर वेठे घर में पढ़ण खां पो बि हे ॿार खणी ईंदा आहिन मुंजा बि सुठो। पर हिक मन जी इच्छा हूंदी आ न हा, न त हिक मन जी इच्छा बि हूंदी आ न की थोड़े जे करे मार ता खाई वञन। मतलब होशियार हूंदे सुंदे, सभ करन बि ता बस थोड़ो पेंजो रो टिनि जो मतलबु वधीक कंदा न त रिसल्ट मतलबु नवानवे त अचण ई खपे। ईअं लॻंदो आ, नबे नवानवे त मथे ई अचे। त ॿियनि ॿारनि जो ॾिसऊं ता त पो लॻंदो हिन दफ़े अ न पुट जो आयो हुयो अठानवे,
अच्छा।
न अठानवे न सॉरी। पुट्र जो आयो हुयो सिंधीअ में हिन में उणियानवे। हा! अउं गुड़िया, गुड़िया जो पंजहतरि।
अच्छा पचहतर परसेंट एड्थ, सेवेंथ में?
हाणे सेवंथ हाणे ईयं वई न। एर्थ में अठे में हाणे वई, अउं बबु सते में,
तर मतलब हा न,
हा- हा, सेवंथ में पचत्तर आयसि न।
हम्म- हम्म
सत सते में पंजहतरि आयुसि, अउं हाणे बबूअ जो छहें में आ न उणयानवे आयुसि।
हा, त कंहिंजो सुठो ईंदो आ, हमेशा रिज़ल्ट? त जीअं गुड़िया जो ईंदो तसि कि हुन जो ईंदो तसि?
हूअं बबूअ जो ईंदो आ, पर हिन में छा आहे बबूअ खे सभु यादि हूंदो तसि, मतिलबु मां कंहिं महिल बि कुछ बि बुक खणी विच मां पुछंदमि न,
हा।
त मतलबु मूंखे कॾीं इएंं डाउट न थींदो की हिनखे न ईंदो आ, पर अलाए छा मतलबु एग्ज़ाम में करे ईंदो आ, जो हिनजो ॾह परसेंट, पंज परसेंट पोइते ईंदो आ, अउं कंहिं महिल बि कुछ पुछंदवसि न सभु यादि हुंदोतसि।
त कॉपियूं -कॉपियूं ॾिस सां रहंदा हूंदव न?
हा -हा, फाइनल त न ॾेखारींदा आहिनि, पर विच में जेके
हा, त हुनमें पतो पवंदो न केड़ी ग़लती तो करे पयो, स्पेलिंग मिस्टेक तो करे की छा तो करे?
हरबड़ी -हरबड़ी, मतिलब तकड़- तकड़, जे चक कर में हेठि मथे लिखी ईंदो या ईंदे सूंंदे बि अ न कुउ ग़लति करे ईंदो आहे, ईअं तो करे। अऊं टीचर सां बि इएंं ॻाल्हाइण थियो हुयो, त चईं तां हिनखे न घर में बि पेपर ठाहे ॾियो वेई करे,
हा उहो त ज़रूरी आ न असांजे हा, त असांजी
हा! जॾीं मां ट्यूशन बि पढ़ाईंदी हुअमि न ॿियनि ॿारनि खे
असां वटि हिकु ईंदो तसि ॿारु पढ़णु नंढो, त हुनजी मम्मी पूरो फोटो कॉपी कराईंदी तसि।
हा।
कराए करे अची गुॾो खे ॾेई वेंदी तसि, की हे तूं हिनख पेपर भराएसि पूरो वेही करे।
हा न त उहो लिंक नंढे ॿार जा अचनि ता न, फॉर्मेट, त हिननि जा वरी असां खे ठाइणा पवंदा, इयं मां ट्यूशन भी पढ़ाईंदी हुम त अॻे लेसन भी समझाए वठंदी हुम, पे पेर बि ठाहे वठंदी हुअमि, पर हाणे नथो थी पाए हाणे कोर्स मतिलबु ॾाढो ओवर ता ॾियन, लेंनि दी कोर्स‌ आ, त मतिलबु सम्झाइण जो ई टाइम नथो मिले,
हिकु भाभी ॻाल्हाए पई राजस्थान जी, उहई चए पई मुंहिंजो ॾहनि सालनि जो आहे, और घर में ईंदो तसि पढ़ाइण, ॿ हज़ार वठंदो तसि।
अच्छा, हा, ईअं मुंहिंजी भेण बि हे न ॿाहिरि ॾींदी आ ॿ हज़ार।
ॿ हज़ार ईअं घर में अचनि था त एतिरो वठनि था पिया।
मुंहिंजी भेण त घर में बि न ॿाहिरि पाण मतिलबु गुॾिया मोकिली ईंदी आहे त हुनजा सभु सतावीह सौ रुपया भरींदी आ। उहो बि मतिलबु नए क्लास जा हाणे टे हज़ार वठंदसि हुननि में बि सभु सब्जेक्ट न।
अच्छा, ॾाढो महंगो आ वॾनि शहरनि में भाई।
ॾाढो-ॾाढो। उहोई चवंदी आ न तव्हांखे मतिलबु अको जीअं हाणे मुंहिंजी ॿी भेण टूशन क्लासिस पढ़ाईंदी आ पाण पर थोॾो परे रहंदियूं आहिनि भेनरूं ॿई।
हा।
त उहो ई चए पई न मूंखे भेण हूंदे सूंदे ॿियनि खे पढ़ाए थी मूंखे सुखी काने मूं वटि अच छो पढ़ण मां वधीक पैसा ॾींदीमांव पर हेॾो परियां उहो बि कीअं छॾे ईंदी साहुरा या ॿार।
हा, परे आ त वरी दिक्क़त थी थिए न।
हा, त हुनखे बि ॾाढो लॻंदो अथसि उहो चवंदी अथस मूं वटि ॿार मोकिल रहवनि ही मूं वटि
तव्हां नथा पढ़ायो छा नंढा ॿारनि खे ट्यूशन?
न, अञा मां पंहिंजे ॿारनि खे बि कराया न त इन्हनि जो सही ॿिहे न रुटिन लॻे थो की चालू कंदमि पर वरी कंहिं महिल, कंहिं महिल लॻे थो ट्यूशन अलॻि-अलॻि, हिक-हिक ॿार सां मथो थो आणो पए न। ईएंं थो लॻे कि हिक क्लास जा ॿार मिली वञनि की हिक टाइम पढ़णो पए।
हा, न अल हाणे असां वटि जो आहिनि त पढ़ाईंदा आहिनि त कोई सिक्स्थ जो हूंदो आ, कोई सेवंथ जो हूंदो आ, कोई टेंथ जा हूंदा आहिनि।
उहो त दीदी ईअं हूंदो आ न ईअं मां बि त कराईंदी हुअमि न।
हम्म जीअं गुॾो वटि न गुॾो वॾु जीअं हेॾा स्टूडेंट नथा न त हे त सभिनी खां मस्तु आहे जीअं भाभीअ जी आहे, नेहरुू नगर रहंदी आहे त उते मतिलबु चार्ज सुठो ॾींदा आहिनि पंद्रहां सौ, घर वञे त पंजवीह सौ।
मैन इहा ई ॻाल्हि आहे न असां वटि चार्ज बिल्कुलु कोन्हे और मथो मां एॾो सुठे सां हणंदी आहियां मां पहिरियों त ट्यूशन पढ़ाईंदी हुअमि न हेॾो घटि चार्ज में पढ़ायां मथो बि हणां मायुनि सां बि मथो हण वेही करे अलॻि। पर ओतिरो न पियो मिले त वरी सूर बि थियण लॻो त हिननि चयो की तंहिंखां पंहिंजे ॿारनि ते ध्यानु ॾे। त हाणे पंहिंजा ॿार ध्यानु मतिलबु ॾींदी आहियां।
ट्यूशन वारी न पोइ असां एॾो ॻाल्हाईंदी हूं मुंहु ई न ॾींदी हुई त असां बीहंदासीं छा ॻाल्हाइणु। बसि ॿार छॾे अचो पंहिंजा और वञो घरु।
अरे हिते छॾण खां पोइ बि कहिड़े न कहिड़े बहाने हिकु न ॿ वर्ड बीह रहनि जेेंसि ताईं ॻाल्हाइण। पोइ ठीकु आहे उहो धीरे-धीरे त धीरे-धीरे घटायो उहो बि की ठीकु आ हलो उहो बि थी वियो। वरी पंहिंजा ॿार थिया त उननि में ध्यानु करणु लॻमि। त हाणे बि लॻे थो पर मेन छा हाणे पंहिंजे ॿारनि सां मथो हणी-हणी ईअं थो लॻे ॿारनि सां मथो मथो न हणा या त हिकु कहिड़ो कोर्स करायां। ईअं थींदो आ न की स्कूल वञ हिक महिल ई पढ़ाए हिक ई सब्जेक्ट जो सॼे क्लास खे।
हम्म, ॾाढो मस्त आ ट्यूशन मस्त बिज़नेस आहे मतिलबु बिना कुझु पैसा लॻाए। लॻाए या छा?
पर उहो पैसा
हलो ठीकु आ मां रोटी ठाहे वठां दादा अची विया आहिनि।
अच्छा अची वियो अथव दादा ठीकु आहे हलो